हलो हां स
हां सखी की हाल चाल
ठीक छै बहीन अहाँ कहू अहाँ केहन छी
बस हमहूं नीक छियै काज कर रहल छियइ
काज की सब कर रहल छियै
किछु नहि सब बच्चा सबके सम्हारैइ छियै तऽ ई तऽ सबसे बड़का काज छैइ ना
हां ओ तऽ छैइ
हूंअ्
और और सब ठीक छैइ सब टी
हां सब ठीक छैइ सखी आर ई बेरके गर्मी छुट्टीमे की की केलियैया
किछु नई करलियै सखी हम एतऽ सोचलियै रहए अचार बनबै खातिर त सोचै अहाँ जे बनबै छियै अचार
हां हां हां
छैइ आम के अचार हमरा बतबू न नई हम नई बनेलियै हमरा बतबू ने केहन केने केने बनबै छी अहाँ
ऐ तऽ किया नै बनेलियै
नै बनेलियै
तऽ अँचारे सिर्फ नै बनेलियै कि किछु नै बनेलियै अदौरी पापड़ चरौरी चिप्स
हां चिप्स तऽ बनेलियै आलूके चिप्स बनेलियै
हां आ पापड़ सब सुज्जी के
पाप नै सुज्जी के पापड़ आर तऽ नई बनेलियै लेकिन आल्लूके चिप्स बनेलियै आ कनिटा ओ मसूरदालके
हां हां आओ मस ससुर दाल के केना बनबै छियै
मसूर जेना चना दाल के बनबैइ छियै ओनही बनेलियै रात में फुला के पीस के आ हल्का सा नमक हल्दी देके
हूंअ् हूंअ् हूंअ्
धूप में मे पार देलियै
लेकिन और से पहिले फुला ले लिअइ
अच्छा अ तब तऽ खूब फेंटे पड़ैइ होतई
बड्ड फेंटय पड़ै तऽ मिक्सी में देलहुँ ने तऽ हो मतलब हो जायत
ओ ओतना नई फेंटे के पड़ैई छैइ ना बेसन रहै छै तऽ नहि बेसन रहैय तऽ बड्ड फेंटे पड़ैइ छैइ आ जे हां से तऽ कहियौ कि आजकल मिसक मिक्सी छै तऽ कनि काज हल्लुक हो जाइ छैइ
कनिटा खाली बनले रहैइ मिरचाइ और मिरचाइके अचार
अच्छा हंअ
तऽ वही बनेलियै रहै हँ मोटका मिर्चाइ के ह ललका के
अच्छा
वहीं बनेलियै रहए आ ओकर बाद सोचिय से जे अहाँ जे आमके बनै छी कुच्चा
हँ हँ
उ हमरा बताबु केना बनबै छी अहाँ
ए सखी ए क कहल जाइ छै कि अहाँ पहाड़ ढ़ाह देलियै आ तनि टा के लिए अहाँ थकै छियै जे अहाँ मिर्जा के आ भरमार अचार बना ले तऽ ओकरा लेल ई अचार किछु छै कि अहाँके तऽ मसाला बुझले अछि की की की ओकरा मे डले छै
हँ से तऽ छियै मगर अहाँ जे बनबै छियै ओना त नहि बनै छै हमरा से
ए देखियो सखी की होय छै जाने छिये इ सब के हाथ हाथ के स्वादो रहे छै छै बुझलियै हँ तऽ अहाँ जे बनबैत छियै अहाँके हाथके स्वाद अछि आ हम जे बनाइ छियै से हमर हाथके स्वाद अछि
हँ ओ बात छै हँ ई तऽ सही बोललियै अहाँ
अहाँ तऽ किछु नहि करयके छै अहाँ कच्चा आमसभ लऽ लिअ आ ओकरा छील के आ घीस लियो कनि मोटका साइड से जे घीस रहै छै न ओकर मो हाँ मोटका साइड से घिसलिय कियााकि देखियो पतला साइड से घिसबे न त पा पानि बड छ छोरत आ लागत कि एकदम गलल जेका
तऽ हमहुँ की करलियै पाइने हमे पतले करलियै रहे सब सड़ गेले रहै
ओ तऽ ओकरामे पानि पड़ गेलै भैत
ह से होइत
हँ हँ नहि तऽ हम की करै छियै कि वही मोटका साइड से घीस देलहुं आ ओकरामे नमक मक आ कनी हरदी डाल क धूप मे एक दू दिन एक दू दिन हँ एक दू दिन धूपमे छोड़ि दै छियै बुझलियै आ तब ओकरामे से पानि जे छोड़ेके छै से छोड़ देलक आ तब पानी के कनि साइड कऽ कऽ सब आचार कऽ स साइड कऽ के आ पानी के हम खसा दै छी
आ ओकर बाद
आ ओकर बाद ओकरामे सब मसाला मेथी जीरा मिरीच आ लाल मिर्चा पाउडर हरदी धनिया अजवाइन मंगरैल आ की कहल जाइ छै कनिक त अ्म आ काला नमक सादा नमक आ कनियटा तेल दे द दऽ कऽ आ ओकरा हम अच्छा से मिला दै छी
सब सौसे पीसे नहि छियै
नहि पीसै छियै
पिसै छियै
हँ
अच्छा पीसे छियै तब त मतलब पूरा पीसे छियै कि कनि टका सौसा भी दै छियै
हँ अजवाइन आ मंगरैल कनिक सौसे दे देबै न आ सौफ ठीक छै जैसे हमर माल लिकके साँफ नै पसन्द लागे छै हुनका जे दाँत मे फसे छै न त उनका नहि निक लागे छै छै त हम सौंफ नहि दै छियै लेकिन हमर सात सास जे छथिन ओ कनिक मनिक दै छथिन
ओ नहि वहाँ बड सुन्दर बनबै छथिन
हँ त आ हींग हींग कनिक बेसी क क ओकरामे द दियौ त हींगके जे रहै छै न महकस ओ आऊ जादा नीक लागै छै ह आ ओकरा फिर द क आ एक से दू दिन धूप दिखा दिया
त बनबुवन बनब हम देखै छियै लै छि हम
ह अहाँ लेके रखू ने अहाँ जब लेके रखबै ने त हमरा एक बेर कॉल कर देबै
हँ हम करब अहाँके जरूर फोन करब
हँ त राखबै ने त हम अहाँके आक आ संगे संग मिल क बना देब कोनो दिक्कत नहि छै आ नहि त देखियौ घीसे तकके त अहाँके पते छै कि घीसके हरदी मिर् चाइ दे क हरदी नमक द क आ धूप मे रखे के छै एको दिन अगर तेज धूप लागि जायत ने त अहाँके दोसर दिन रखैके जरूरत नहि छै
अच्छा ओ त देखै छियै लेकिन देखे छियै त गुलाब के बनल त अहां के बड़ सुंन्दर रह छै मह के छै मन करै
आ नहि बेसी नहि बेसीके त दुइयो तीन केजी के बना लियौ ने साल भरि त आरामस चलि जायत कियकि आइ कल के खाय छै हँ
देखै छिय अहाँ बनेलियै
हँ बनेले छलहुँ ने हम बना लेलियै
से मतलब केहन मतलब की भाव देलै
अ भाव की कहियै बहिन जे शुरुखा मे शुरुए शुरुए न आंधी च चलल छलैय त झ झारा मे हँ अप्रीले मे अ झड़ल छलै सब आम त ल क घरे बिस दिस आयल छलियै उसब
हमर दिस नहि अलै तें से त ओना नहि अबै त आब मिले होतै
आँ नहि मिलैत छै मार्केटमे अभियो भेटै छै
ओ
मार्केट मे अभियो भेटै छै
आ देखै छियै हमहूँ सोचै छी त छियै पर की करब बहीन
नहि बना लियौ नहि बना लियो देखियौ हो की छै ने कि कम से कम कब कभियो कदाल आदमी कनि के चटनीेये जेंका चा लेलक या दालि भात सब्जियो पे चलल चोखो मे डाल देलक चटनीयो मे डाल देलक के देखियै सतियो भरल पराठा जे हमसब बनबै छियै जरूरी थोड़ी छै हमेशा निंबू अहाँके भेटबे करत
नहि भेटै छै हमरा त
तब आ चटनियो में देखियौ रहे छै ने कनि उ सब अ मसालेदार अचार उचार दे दय छियै त चटनी के स्वादो बढ़ जाइ छै धनिया पत्ताके चटनी हँ
हमहुँ देखै छियै देखेै छियै ने ने तब आब देखै छियै ने त मन
हँ त हमर मालिकके बड नीक लागै छै बुझलियै तो वही बनेलियै कनि आलू के चिप्स हमहुँ बनेले छलियै ठीक छै लेकिन पापड़ के सो र गेलहु हम नहि बना ले सकलहुँ आ जे चरौरी पारलहु न से सूपी मे हम पार देेले छलियै सुप्ती मे
आओर सुपती। मे
हँ तऽ की पता नहि अच्छासँ नहि सिझल छलैए चावलके ई आ कि की भेल पता नहि से जे उखाड़े लगलियै हम तऽ सभटा एकदम चूर चूर भए गेलैए
हँ
हँ एकदमे बेकार भए गेलै ज्यादाके नहि बनबै छलियै चावल के नहि नहि चावल के चरौरी रौरी
ज हमे तऽ नहि बनलियै बहीन
नहि हम तऽ बनेने छलहुँ एक पाव चावलके आटाके चावल के आटा के एक पाव के बनेले रहौ लेकिन वही खराब भए गेलै तऽ फिर हिम्मते नहि जुटलके फिर हम दोबारा से ओकरा बनाबू
ह नहि भले फिर बड सुन्दर लागैत छै
ह आओर कहू सखी तब तऽ अहाँ नहि बनेलियै तब तऽ बरसातके अहाँ तैयारी नहि केलियै यए
नहि नहि करलियै हम त विसर गेलियै कनिटा काममे लेकिन हमे सोचे छियै अहाँ जे केनाचार बनेबू
नहि बना लिया बना लिया हँ हँ
नहि बना लियौ नीक रहै छै एकटा चीज रहै छै घरमे तऽ आदमीके कनी आराम भेटै छै हँ आ नहि देखियौ दालो भात चोखा बनेले ने आदमी तऽ कनि ओकरामे रख देलक ने तऽ खायमे तनि चहटगर हो जाइ छै खाना
हँ ई बात छै
हँ
ह त छै
ठीक छै सखी हमर बेटी हमरा बुलबै छै पता नहि की काज छै से ठीक छै हम देखैत छियै बौआके फिर हम अहाँसँ गप्प करैत छियै
ठीक ठीक छै ठीक हँ बहिन सब ठीक छै
ठीक छै तब हम अहाँके फेर बादमे बात करैत छी हँ ठीक छै
ठीक छै